हेलो।
हँ, कि हालचाल?
बढ़िया बढ़िया अपन?
अपनो बढ़िआँ।
आओर ई सभ भऽ रहल, नहि नहि बनिए रहल छै।
ओ, हमहुँ। खिन एखने तऽ खाना बना रहल।
कि सभ बना रहल छै।
सब्जी आ रोटी।
अच्छा, अच्छा, कथीके सब्जी बना रहल छै।
बैगनके इनका बहुत नीक लगै छै। सही कहलखिन हैं। कनि दिनवला बचि गेल छलै तऽ ओकरा कहलियै जे ओहिमे। डाल कऽ मिस कऽ दै छीयै भऽ जायत।
हज़ आइ तऽ प्याज आइ तऽ प्याज त्याज नहि खाइतेबै ने।
नहि तऽ प्याज हम नहि दै छियै, सब्जीमे। दिनो मे नै रही छै वो सभ ना खाई या दिनो क। तखन आ बूची कि करैया?
ओ एखन देख रहल छै काटुन।
ओ, एखन नहि याद करैए नव्यके।
नहि नहि नाम लगलै तऽ फेर ओकरा आब जेतै याद।
अच्छा बिना नामके नहि अबै ई कहलखिन की जे काल्हि खुना हम तऽ। तरबे हँ त फेर केना बात हेतै तऽ हम कहलियै रातिमे गयारह बजे तक सुत पहि नहि छथिन अगर जल्दी आबि जायत तऽ फेर हम बात करब
हँ हँ ठीक छै नहि तऽ हुनका ओ एकटा आओर छथिन ना हुनको क ओहोऽ लेथिन भ
हँ तऽ हुनकर जुड़तनि तऽ नै
हू ह भऽ जेतै हुनक भ जेतए तऽ हमरा कल करू
हँं आ नहि तऽ ओ इहो अहाँके कऽ लेता तऽ ओ दुनू आदमीसँ भऽ जेतै आओर किछ
हँ हँ ह जी हँ हँ बिल्कुल नहि भायजी कहलखिन ओ हम ओ कतहु गेलखिन ने दोस्त कोनो दोस्तके बच्चाकेँ छठिहार च
ओ अहा की सब बनेेलहुँ खाना
हम किछु नहि हम कोढ़िया छी नहि हमरा करैके नहि मोन यऽ ओ बाहरे खाना खथिन
तऽ आ जाउ तऽ खालिया
नहि हम सोचलै मोटका रोटी मकई के और प्याज के अथि छौका
हँ बड्ड नीक लगै छै हमरो बहुत नीक लगैए मगर हमरा बनाबहे नहि अबै ह
बनबै हमरो नहि आबैए दादीमाँके कहलियै माँकेाँ रोटी बना दैब हँ प्याज के भुजियामे आ अच्छा
कते दिन
नहि तऽ हम करै छियै ने हम की करै छि ठोकल तऽ हमरो ने य चकला जे होय छै ने चकला पर जे छै ने प्लास्टिक टीक राखि देय छै हि पर ठकि देय छै फेर प्लास्टिक हटाके तो पर डालि दय छै आओर की करबै ओ आसान छै
हमरो ते नहि होइत रहेये त हम ते कते बेर ठोकलिये तखन बाद में जाकै घी लगा कऽ बनेलियै तऽ बनि जाइया तऽ खा लै छी
नहि नहि हमर माताजी बतेलखिन हँ तऽ ओकरा प्लास्टिक प ठोकि दीए ला प्लास्टिक ओठकलाक बाद ओकाद द हतै ओ बनि जाइ छै नहिटूटै छै आ बीच तकर टिओ हतै तोरेक लोक खेतै ना सोसे तऽ नहि खेतै
नहि तऽ हमर गोल गोल रहै छै ने तऽ बड्ड नीक लगै छलैऽ हमरो माँ रहथिन हिनकर तऽ ई बनाबै छलखिन हन तऽ हमरा बड नीक लगै छलै फेटा रोटी ओसभ चीज हम बहुत खाइत छलहुँ मगर आब तऽ ओ चलिय गेलखिन
हमरा फेर उ नहि नीक लागेया ओहो बहुत नीक लागे चावल केआटा के रानह के रोटी होइ छै ओकरा पानि मे ओ पूरा कढाई मे अ ओ करोटी ओ ओ हमरा बहुत नीक लागैया
हम तऽ बनाबै छी बहुते काल हम तऽ आटा पिसा कऽ रखने रहैत छी ओहि लए
ह ओ हमरा बतेगा ह लेकिन ओ बनबो नहि आबी
हँ ओकर तीन रंगग के बनैया अपना सभमे
घूर द हँ हँ हमरा नहि बनबै दालि बला ने केओ खरा दालिवला न लाग दलिवला के खेबे नहि केलियै माँ ओतऽ पिट्ठा कहै छै ओतय सभ पिट्ठा कहै छै
नैए नैए पीठा ओ दुसर भ गेल ओ आटो के बन सके ह ई दाल वला बगिया होइत छै ओहिमे जेनाकि आटा सनैत छिय एना लोइ बनेबै तेना सभचीज कऽ दिअ आ ओहिके बादमे दालि जेना बनेने रहबै सभचीज पीस पाइस कऽ ओहिमे भरि देबै ओहिके बाद ओकरा फेर पाइन मे उबालबै जेना गुर भगै छियै तऽ हँ हँ सेम बनै छै
जेना दालिके लेल मतलब गुड़वला सॉरी दाल पूड़ी बनाबैके लेल जे दाल बनै छै एनाही
हँ सेमना उनाहितै बने छै ताहिके बाद ओमे गुड़ अहाँ दालि भोरि दियौ बड़ सुन्दर बनैत छै हम तऽ बनाबै छी कहियो बनायब तऽ हम भेजब अहाँके
हम नहि हम कहियो नहि बनेलहुँ हँ जे बात छै
नाए हम तऽ हिनका सबके बहुत नीक लगैत छै न हम त कहियो कहियो क सब चीज बनाबे छी हम बेटियो
ई ई हँ हमरा ई खुए लखिन ह हिनकर कोनो संगी छलनि तऽ पिट्ठा खुआबैत छै बनबै छी तऽ ओ हमरा नीक लागय हं हँ ओ हमरा नीक लागल लेक हँ लेकिन ओ हमरा कहियो बनबई नहि आबेै हमरा ओत पहिले काज मे छले ना ओ हमरा बनाकऽ खुआबै छलै हम बना कऽ नेने आबे छलिये कि कि ऊ एत के छिये और ओकरा बनबबै छलै तऽ ओ अपन बनाकऽ लेने आबे छलै
कहियो कहियो क तिलकोर के सब्जी भऽ गेल तकोर पात के।
तिलकोरक सब्जी केना बनबे छियै तिलकोर पातके सब्जी केना बनतय?
आ जेना मठा मछली बनाबै छियै तेनाहिते मसाला बना दिय आ ओहिमे अहाँ जखन पूरा मसाला पाकि जायत बुझा जायत जे पाकि गेलै हँ तकन तिलकोर ओइमे गीरा दियऔ ग्यास बन्द कदियौ
तहिना
गेस बन्द कऽ दिया। तखन भऽ जायत मस्त बनै छै माछ जखन लागत खायमे
नाए हम कहियों न ट्राइ कलिए तिलकोर तरुआ ट्राइ
चावलके आटा अहाँ पीस दियौ बढ़िआसँ आर सब चीज कऽ के ओहिके बाद मे चावल के आटा पहिले फूलऽ ले द दिऔ आटा य तऽ कोनो बात नाए यए हँ ओहिमे तिलकोरके बढ़िआँसँ करगर कऽ कऽ तरि दियौ आ ओहिके बादमे जे छै से बनाउ से अतेक सुन्दर लागत खायमे जे ईसभ हरियर सब्जी नहि ई नीक लागत ह हमर घरमे तऽ बासियो खाय ल से तैयार रहै छथिन हम तऽ बनाबैत रहै छी हेलो
नाए हम कहियौ
हन त बनाबैत रहै हूँ।
आ हम बेसी जे छै ने मछली चीकन लेकिन ईसभ बनबै छी बेसी हमरा एहिसभमे इंटरेस्ट होइए ईसभ चीज बनबमे
आ आह एतय एथिन न तहिसे
नहि नहि ह नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि हमरा गाव के चीज भेजो बना सकै छी लेकिन भेज से जादा इंट्रेस्ट हन अथीमे ओहिमे
आ हमसभ तऽ बनाबै छी तऽ हमरासभके तिलकोर पातके भऽ गेल अरकंचन पात भऽ गेल ई सब चीज तऽ बड़ नीक लगै हन
अरे अर कंचनक के पात के तऽ कहे देे छी एखने कनि दिन पहिले पापा गेल छलखिन गाँव तऽ पप्पा एन छोटकी दादी माँ छलखिन ने गाँवमे ओ एलखिन पात काजवाली दिया। भेजबा देलखिन से मम्मी ओकरा सात दिन ओ सब्जी बना बनाकऽ खेलखिन ओकरा
हमरो बहुत नीक लगय हन।
अ ई जे अहाँ कहलियए राजमा ले ने कहलियै जे ओह ओते पहिले काज करै छै ओ हमर लाएवके हर साल दऽ दै हन तऽ ओकरऽ मुठा बना कऽ आ नहि तऽ कचरी जँकाँ बना कऽ सब्जी बनेनौ तऽ बड्ड नीक बनैत छै कचरी वालामे तेल बहुत खाइ छैय एहिमे तऽ नहि खाइ छैय।
हँ ओहि मे कनी छाना पड़ै छै न पूरा पता बेसी तेलो वाला चीज नै नीक लागै छै हूं हमरा नहि पसंद नहि हमरा नहि पसन्द य बेसी तेल वला चीज ओ जादा नहि पसन्द नहि
हँ ई कऽ सकै छै आइ त अहाँकेँ छुट्टी यए
नहि जाइ छी बनबै लए छुट्टीे कि कपार हये घर मे छुट्टी होइ छै सम्भवा समभवा छै त मम्मी के मंगल छै मम्मी प्याज नहि खेथिन तो मम्मी के लेल उ बनाबै डलना बना देने छलियै दिनेमे आलू फूलगोभी परवल ई सभके सब्जी शिमला मिर्च ई सब मिक्स तऽ मम्मीके उ सब्जी छैन आओर सेवइ बना देलियनि आ रोटी हम्मी खाय लेथिन पप्पा दूध रोट खाय छथिन
खाक जाई छी अहाँ तऽ चलि गेल रहै तखने तहिके बाद खीर बटाई छलै ने तऽ फर हमस खीर लऽकली सभ आदमी बेखीर तऽ औते खा लै छी मीठ कनि। ओके बाद सब्जी रोटी बने नौ तऽ खा ले नौ
ह नहि हमरा सेवइयो नहि पसन्द यऽ हम रती नै पसंद यैन हम अपना हं बस जेछै मम्मी पप्पा दूधे रोटी खाइ छैय पप्पा सब्जी नहि खाइ छथिन। बहुत कमे खाई छथिन तऽ पप्पा दूध रोटी आम पप्पा खा लेथिन लड्डू दूधे रोटी खेतै फिक्स छै तऽ ओकर खाना फ ओकर रातके खाना फिक्स छै
अच्छा रेगुलर पबै छियै नै
रेगुलर पर्सन छै दूध रोटी कि सब्जी किछु खाए न नहि सकैएा
नहि नहि सब्जियो जरूरी छैय की करबै।
नहि खाई छै खाईते नहि छै त की करबै आहाँ हँ तऽ फेर छै क काम जबरदस्ती आलू पूरी सत्तू पुरि ईसभ फेर मिक्स सबटा सब्जी सबटा मिक्स कऽ क घैस कऽ पूरा तऽ मिक्स कऽ ओकर पराठा ईसभ बना कऽ ददै छी
हम आइ राति मे बनेने रहिये तऽ आइ हमर बेटी भोरमे ओहे स्कुल लऽ के गेल छले इ कहे मम्मी दो चार और जादा भी होती तऽ हम अपने सारे फ्रेंड को भी खेले ले रहे बढ़ियां फ्रेंड के खुआबै तऽ हमर बेटी
हूँ
वाह नहि देलकय।
हमरा आइ कहलकै या हमरा आई कहलकै हन हमको सकतेै हमरा काल सैंडविच बना देव ब्रेडे एछ ने ह सबकछु छै बना लेब
आ हम त कहियो संडे सडे के फिक्स कऽ लेने छी लीट लिट्टी चोखा बनाबऽके लिट्टी पका कऽ बनेनौ आ चोखा बैंगन अइनके सबचीज दक बनेलौ हँ तऽ हम पकायलवला बनाबै छी ओ घी सब ओ जे सब चीज कऽ क नहि बनाबै या तना कऽ कऽ बनेनौ बड नीक बनेै छैय आ नीको लगे छैय।
नहि नीक लागै छै लिट्टी चोखा बढ़िया लागै छै बता मेहन मेहनत बड़ लागै छै
हँ बहुत जादा अरे दू तीन घंटा मे लागल रहू लागल रहू मगर हमरा नहि लागय पड़ै हन। दुनू आदमी मिल कऽ करै छी।
वएह ने तऽ एक आदमी फेर अहाँ घुसियौ तऽ बहुत नहि मेहनत लागैत छै एक आदमी तीन चारि आदमी अगर बनाबिय तऽ मोन नहि
मोने थाक जाय छै काबवला हम खरीदने रही ऑनलाइनसँ तऽ अढ़ाइ सए रुपैआमे देने रहै तऽ हम ओहीपर बनाबैत छी तऽ बड़ सुन्दर बनि जाइ
तऽ हमहूँ रखने छी हँ से तऽ हमूँ रखने छी लेकिन ओना अकेला मेहनत अते के करते
बहुत जादा करय पड़ै ओहिमे मंगै छै सब मटन वटन खाय छै
केओ सग देनिहार केओ रहे नऽ तहन फेर बनबे मऽ कोनो दिक्कत नहि तहन आहाँ क
ओ तऽ छैहे असगर कोनो भी चीज अहाँके बनाबयके बाद मोने नहि करत खायके
नहि नहि नहि बहुत बहुत बहुत अजीब लागै छै
हँ ओहूमे नॉनवेजो सभमे अहाँके केओ बना देत तऽ चलू अहाँ खा लेबै
नहि नॉनवेज मे की होयत नहि पता देखियौ घरमे कोनो फंक्शन करी तऽ नॉनवेज अगर दिन सही रहै ने तऽ नॉनवेजे बनाय पुछि कऽ यै। या तऽ एकटा माछ बना लिअ, तऽ भात बना लिअ। बस, ओहिके अलावा अहाँ सलाद वा किछु नहि बना सकैत छी। मटन बनाबिय तऽ चावल बना लियो सलाद बना लिय आओर किछु नहि बना सक छी चिकेन बनयौ चिकेन बना कऽ चावल आ सलाद बना दियौ कहानी खतम। भेज मऽ प्लाव बनाब बियौ चनाके दालि बनाबियौ सब्जी बनाबियौ मिक्स सब्जी बनाबियौ पनीरके सब्जी बनाबियौ ई करियौ बहुत लफड़ रहै छै पूड़ी बनाबियौ बहुत लफड़ा छै
हमरा सबके तऽ रूममे रेंट एलाउड नहि केने छथिन नॉनवेज वा तऽ हुनका तऽ
अच्छा नहि ब नॉन वेज बनैय लेल नऽ
नहि आइ रूम मे नहि हम तऽ ओतिय बनाबै छी चुपे बनाबे छी हुनका नहि पता चलैत छै जहिया नहि रहैत छथि तहिया बनाबै छी